हँ हेलो
मौसम केनए
हेलो ठीक ऐछ तऽ की कहलखिन पप्पा आवाज नय आ वेया आब आबैया आब आबैया आवाज
तक
आरो तोरीके ई तऽ गड़बड़ छै
हँ आब अबैय आब अबैए हँ आब अबैय
हँ हँ हँ हँ चलू ठीक छै ई बदमाशी हँ कहलोहु जेतऽ की कहलखिन पप्पा
कहलखिन जेकि अहाँके
की लगैया जे ईसभ
कतेक दिन देखै छियै
हँ हँ
फोन केलखिन जे कतऽ पहुँचले तऽ कहलकै कि की हँ पहुँच इच गेल छी घर पर नय गेलोह से कनि छी एते तऽ फोन जेहन कटि गेलै तऽ एतऽ कहलखिन जे हँ तऽ एतय कहलखिन जे की बुझाइए जे कि ओ तुरत ते चेल जेतै घर पर से बाप रे बाप लकजी के जे फोन अबै छै तऽ ओ जे दस आदमीके बीचमे बैसल रहत तऽ कोन कोन धऽ लेतो गप्प करय लए नय कोनो कोनमे चेल जायत गप्प करै लए की प्लान एकरा सबके बनै छै ओ जे छै से अहाँके तुरन्तमे जे छै से तैयार तैयार भऽ कऽ निकेल जायत आ डेढ़ से दू घंटा ईसभ अहाँके कतऽ रहै छै की करै छै से किया ने गेलियै
तऽ काल्ह तूसभ मिथिला कुजिनमे खेलही किनका दिस से रहै
देखियौ की भेलै तऽ अहाँके कहलकै की जे
हूँ
तब जे छै से अहाँ त ओत खाइते छी अरविन्द मे तऽ एमे चलु लेकिन एय एकर जे छै से क्वालिटी छै बेस्ट लेकिन दुन्ना दुनीके अन्तर छै रेट रेट में दाम में एकर जेछै से अहाँ के पहिने एक सए तीस छलै अरविन्द के आब एक सए चालीस केलकैया
हँ
ओ जे छै से दू सए पैंसठ
आरू बापरू बाप
दू सए पैंसठमे जे छै से अहाँके सेम दू पीस आ वएह ओहिना सजा कऽ
मुर्गा
हँ
चिकन
हँ बुझ गेलियै
तऽ ओ जे छै से अहाँके बिरयानी जे छै से छलैय तऽ ओ जे छै से अहाँकेँ हम रोहित आ ओ पंकजी छलहुँ हेँ
हूँ।
तऽ ओ खेलहुँ तब फेर अहाँकेँ जे छै से नहि नहि लेल गेलै अहाँकेँ एक दू तीन चारि जामे क तीन हम सभ खेलियए बहुत हेवी छले यै पंकजी के रोहित जी के। तऽ अहाँकेँ छै से हालत खराब भऽ गेल हमरा तऽ पूरा खाये नहि गेल आधा छोड़ि देलियै। आ पंकज जी अपन कनिया लए जे छै।
आँ हँ वाह वाह वाह अए यौ तऽ एहन एहन पार्टीमे अहाँ सभ आसु भाई के नहि लऽ गेलियनि
हे तऽ आसू भाय नहि ने खाइ छथिन ओ जेथिन आ ओतऽ जे छै से अहाँकेँ बैसल रहथिन ओहो तऽ दुख होई छै जेकि हम सभ खेबै आ ओ तकथिन। ह मटन खा कऽ ओ बटन पर ध्यान दै छथिन।
ओ
तऽ हुनकर यौ अहाँ सुने गप कहै छी।
ये आई कतहु जाई छलथि तऽ जाय एखन फोन केलियनि हे तऽ।
आसू के गाड़ी हुए लागल छनि हमरा अथी वला मे बचाका वला मे बचाकावलामे लागल छै हँ मोटरसाइकिल हुए लागल छै
नहि नहि आसू कतहु जे छै हु कहलियौनि यौ अहाँ रुकि कऽ कनि गप कनलियए कहलक भाई जी हम अहाँ से गप करे छी कनी कालमे हम कहलै बहुत
ओ जे छै से अहाँकेँ
हू।
ह
तऽ बच्चा मामा के घर के लिटर भऽ गेलनि
ह भऽ गेलनि
ढालाय।
ह बादमे लऽ ले ह तऽ भऽ गेलैन काल्हि जे मिस्त्री मे छलखिन अहाँकेँ ओ बेबी सपरिवार सभ परिवार
ओ।
तकर बाद अपन सभके भाय कमलकान्त दो ज्योतिषजी
कमलकान्त बाबू ओ तऽ इंजीनियर साहेब छथिन न
ह इंजीनियर आऔर डॉक्टर दुनू
ओहो।
डॉक्टर छल कि कथी
ह महिष के हु हू हू
दुनू गोटे जे छै से अहाँकेँ छलेलखिन तकर बाद जे छैय से आओर एम्हर अहाँकेँ जे छै से पन्द्रहटा करीब छलनि हे अथीसभ
ओ अथी वाला ढलैय वाला उ मशीन लागल रहन
नहि नहि हाथेस केलकनि
अच्छा अच्छा।
तऽ ओ छलनि हे ओ बड्ड नीक तकर बाद लगभग अहाँकेँ जे छै राम खेलौन।
ओ रामाखेलौन
तऽ ओ जे छै से सभटा केलकैन तऽ लगभग अहाँकेँ छै से नो बजे राइतमे किलीयर भेलैन
अच्छऽ अच्छऽ नो बैज गेलैन
हँ तऽ काइल भदवा पेरेवला छलैय कि आइ पर तैय तैहि दुआरे काइले सभटा कऽ कऽ किलीयर
ओ
कंपलीट केलैथ तऽ ओइमे छै से अहाँकेँ सबटा छलैन हँ तऽ आसू केँ गप जे कहऽ लगलौ काइल गुंजा देखेलक आब कतह छलै यऽ लागल डी पी व्हाट्सअप पर चेक केलिये नय लागल इंस्टा पर नय लागल लेकिन हुनकर डी पी कोनो चीज मे लागल छलैल जे प्राइवेट केने छथिन ओहिमे नेहा नेहा संगे ओ वैह अजय केँ सैर संगे सेल्फी
ओ हो
हँ हम कहलियै एकरा स्क्रीन शॉट भेज तऽ कहैय यऽ नय नैय भेजबै आ जब कहलियै हँ गुंजा केँ
ई तऽ कोनो बात नइ भेले हालकि हमहुँ देख लेलियै यौ
अहाँ कतऽ देखलियै कई मे छलैय
यैह ई तऽ आश्चर्यजनक गप छै नऽ
हँ हमरा सब
हम देखलियै हम देखलियै अहाँ आसूजीकेँ काइल देखने रहियै स्टेटस
स्टेटस लगेने रहथिन
किछ तऽ जरूर हम तऽ जरूर देखलियैन हे फोटो एकटा लड़की संगे हँ सेल्फी
हँ हँ हमरो गुंजा देखेलक आ फेर कहलक जे कि हम ताकलियै तऽ कतहु नय भेटल
हूँ
एकरा एकरा कहलै जे रो कनि स्क्रीन शॉट लऽ ले भेज दे हमरा पर तऽ कहै यऽ जे नैय आ ओहै छथिन अहाँकेँ हुनकर अहाँकेँ साइर जे अहाँकेँ हुनका कहने रहथिन मूड़नमे जे हइ वीडियो कॉलिंग किया नइ उठबै छी यौ ई कहलखिन की हँ सुनियौ नऽ तऽ ओ वीडियो कॉलिंग किया नय उठबै छी तऽ आसू कहलखिन की जे यै अखैन भैयारी सब आयल छै से करै छी हम सुनियै नऽ करै छी हम तऽ हम कहलियै कि यौ उठबियौ नऽ अहाँ अहाँकेँ किए डर होइ यऽ तऽ नय - नय हम कहलियै धो उठाउ हम चैल जाइ छी साइड भऽ जाइ छी तब अहाँकेँ उठेलखिन ओ तमसा कऽ अहाँ बुझलियै तमशा कऽ जे छै से अहाँ कऽ अथी तऽ ई कहलखिन कि भैयारी तऽ ओ कहै छै कि यै कोन भैयारी तऽ हमरा दिस कैमरा केलखिन तऽ हम कहलियै भौजी नमस्कार
हुँ
तऽ हमरा ठिठिआ लगलै तऽ हमरा कहैक कि हम भौजी नय हैब मौसी हैब कहलियै मौसी किया हैब यै सुनु न हम कह मौसी किया हैब यै भैया संगे दू दू घण्टा अहाँ वीडियो कॉलिंग
हँ मौसी यै आ एहन कोनो बात छै। हमही नहि करैत रहियै बच्चा मे अहाँके साइर से हमर विवाह नहि ठीक होइत रहए तऽ ओ मौसी होइतथिन। ओ तोहर मौसी होइतथुन। कि चुमुन के चुमुन के आ छोटी के मौसी होइतथिन कि भौजीए होइतथिन।
तँहें तऽ ओ जे छै। से अहाँकेँ कहलियनि तऽ कहलियै कि ओ सभ नहि हैत ओ सभ
ओ सभ चलयवला नहि यए
एतय जे छै। से अहाँ के ई मौसी तौसी वाल ने हमर भैया संगे दू घंटा गप करैत छी तऽ हमर भौजी भेलीह
भौजी भेलीह अहाँ।
तेकर बाद जे छै। से आसू तुरते फोन काटि देलखिन फेर ओ फोन केलकै तऽ फेरो हँ तऽ फेरो फोन केलखिन। जेकि है फोन किया काटि देलीयै। तऽ देखैत छियै केना बजैत छै। नबके छै। किया कि तऽ कि भऽ गेलै ई भऽ गेलै हम कहलियै देखलियै दालि में किछो काला छलैए। तैं गप ओ कहि रहल छथि। एकर मतलब अहाँ दुनू के जे छै। से बहुत आगू तक गप्प अछि आब जे छै। से बरियती लऽ जइयौ हँ तऽ
आ जाइयो से खूब गपी करे छथिन।
अजय के कनियाँ सँ बेसी गप होइ छनि हिनका आ देखियौ अजय के कनिया से तेकर बाद ओ हरिनाथ। जे
हरिनाथक हँ हा
कनिया सऽ तऽ हिनका दू दिन तीन दिन पर गप। होइ छनि हँ तऽ से छनि। हम जे गेल छलहुँ दिल्ली तऽ हरिरिनाथ के कनिआ हमरा जे छै। से सभ दिन मैसेज करै छलथि। फोन करै छै। बाद में हम कहलियै जे हम कतहु जायवला में स नहि नहि दिल्ली में तऽ हम जे छै। से हुनकर नम्बर ब्लॉक कऽ देने छलियनि जे आब हम नहि उठ बन फन कोन।
हा
से अथी रहै।
तऽ आशू जी के तऽ पहिले किशोर के कनिय अमरजी के कनियाँ से आब होइत हो हा
के की छलैया तऽ अहाँके किशोर क के जे भेल छले ने विवाह ओहि में जे छै। से पियूष आ आशु जाय छलखिन ह टी वी देखे ले हुनका ओ त पहिने बहुत पहिने से टीवी तऽ टीवी देख ले जाय छलखिन न तऽ बाजि जाय छले अहा के भायई नंन्दो लगे छै। छै। ने सभ के तऽ बाज जाइ छै। छले अहाँके दस साढ़े दस ई सभ ओ सभ आशा मे जे ई सभ आब जेतै टुटि कऽ ई सभ अपने आ ई सभ अपने अहाँके जे छै। से पहुँचल मे सँ किएक उठत ई सभ
जे नहि अहाँ टीवी बन्द टीवी बन्द करबै तैयो हम रहबे खराब अहाँ सभ स्टार्ट करू
तऽ ओ जे छै। से छलै ने लेकिन ओ बाद में फेर किशोर कए कऽ कहब पड़ै छलै ने जे आब जा ज जो सुत पड़ ग से काल्हि आब फेर अभिय से आब ले एक दस बजे छै। तऽ दस बजे छै। तकर बाद जे से सभ अह विदा होइ छलखिन। ह त पष के की छलै तऽ अहाँके चन्दा ओतय जे पियूसके कनआ गेल छलखिन नऽ तऽ पीयूष बड शकी आदमी हँ तऽ पीियूष कहलकै कनिआँके नहि नहि तऽ पीयूष कन्य के कहलखिन जे अहाँ जे छै ने से वीडियो कॉलिंग लग कऽ ओ रैक पर धऽ दियौ
ओ
आ अहाँ अपन एतय रहबै अथिी जे छै से किओ आबय एम्हर ओम्हर तऽ कहबै जे कि ठीक छै साइडमे बैसू तऽ ओ जे छै से छलैया तऽ अहाँके की भेलै तऽ ओ हमस गेलियै तऽ
तऽ तू सब तू सब कतऽ रहहिी
हमसभ बाहरमे छलियै हऽ ताास खेलाथि ऐ तऽ ओ गप कहै छी नऽ तऽ अहाँके जे छै से ओ गप ओ जे छैय से कय लेलये तब ओ जे से अपन कहलिए कि कि गुंजा ओतय बैसल रहे पियूष लग कनिया लग
हँ
तऽ दुनू जे छै से एकेठाम बैसल रहेत पीयूषके वीडियो कॉल केलियै कहलिै पीयूष तऽ हँ तऽ रौ की कहियौ एना एना भऽ गेलौ की भेलै हम कहलिय कि कि नहि अथिी वीडियो कॉल उठा नऽ तऽ नहि एखन ऑफिस मऽ छी कह ने की भेलै हम कहलै कि छोड़ हटा तहन गजारा मे छियौ आब ओकरा भए गेलै टेंशन तकर बाद हमरा फोन केनाइ शुरू कऽ देलकै हम फोन नहि उठबियै तकर बाद जे छै कनिआँ पर फोन केलकै
अच्छा
भेलै तऽ ओ कहलखिन कहाँ किछु भेलैय तऽ कहलकैन नहि नहि ओ जे छै से कहैत हायत एहि दुआरे। जे किओ टेंशन छलैऐ। से ओ जनसँ झगड़ा लगबै दुआरे कहैत हैत
टेंशन
छलै नऽ
तऽ तऽ आ आशूके तऽ आँसू तऽ नहि जाइत हेथिन पीयूष कन्यास।
चन्दा जे छै ने, से ओहि दिन कहलकनि जेकि अथी जयेश भाईजी आ अलकजी भाइजी या गुंजा तीनू गोटा आओ से धोती के पहिर लियअ तऽ धोती जे छै से पहिर लिअ तऽ धोती जे छै से अहाँकेँ निकालैत छै तऽ चन्दा ओ बिसरि गेलै जेकि जयेश भााय जी भसुर रहथिन पीयूष कनिया के तऽ ओ जे छै से अहाँके कहलके जेन ठिक छै कहलिये तऽ अहाँकेँ आब के बदलिये तऽ आँसू घुसलथि अन्दर-अन्दर घुसलथि तकर बाद से एकाएक हुनका नजरि पड़लनि ओ पियूष के कनिया से ओ कऽ दऽ अहाँकेँ सूट सऽ निकलि गेलखिन एक सेकेंड नहि लगल तकर बाद चन्दा
आ
एक ओ जे छै से अहाँकेँ टूप सना अहाँकेँ निकलि गेलखिन, निकलि गेलखिन। तकर बाद जे छै से ओ की करता तकर बाद चन्दा पर बाजऽ लगलखिन एक मिनट भाईजी
हँ
जगरनाथ मे योगानन्द मिश्रा हैये एतऽ चलि एतऽ हेतै पप्पा आ कनि बच्चा के आगे पठा दियौन तऽ